हेलो हेलो हँ ठीक छी अहाँ छी
हँ हम ठीक छी की सब हाल चाल छै
बढ़ियाँ छै बढ़ियाँ छै
खाना पीना सब भऽ गेल
हँ भऽ गेल
की सब बनल छलै
बनल छलै हँ दालि भात आलू परोर कदीमा कटहर के आठी के सब्जी घिउरा भूजल
अच्छा
अहाँ की सभ खेलहुँ हन
हम खयेलहुँ हे काबुली चना आलू के तरकारी भात झुंगनी
हूंम्म झुंगनी एखन बड्ड पड़ै छै गाम घर मे उमहर फरै यऽ अहा सब दिसन
हँ इम्हरो फरै छै
हॅं हम आर तऽ दसे पंन्द्रह टके दै छियै
नहि इम्हर तऽ चालीस टके दै छै
बड्ड महॅंग दै या अहाँ सबके
हँ
हँ तहन आर सब
ओर सब बढ़ियाँ छै
अच्छा
की करै छियै
सुतल छी खाना पीना खा कऽ
अच्छा
अहाँ एलौं पढ़ि कऽ
हँ एखने उठलहुँ हँ ऑनलाइन क्लास कऽ कऽ आ फेर कनी काल मे चारि बजे उठ उठबै तऽ कॉफी पी कऽ जेबै फेर ऑनलाइन क्लास करे लए
अच्छा
आ
पानि तानि सभ होइया उम्हर
नहि पानि नहि होइत छै ओते तऽ बड्ड लाइन कटैत छै भरि दिन आऔर ऊपरसँ गर्मियो बड्ड होइ छै इम्हर
हँ लाइट सब तऽ एम्हरो बड़ कटै या तहन आबि जाइए कनी कनी कालपरमे
इन्वर्टर नहि ये
हँ इन्वर्टर तऽ यऽ लेकिन लाइन रहत तऽ ने चार्जो हैत
हँ सेहो छै तहन फेर गाँवके की हाल चाल छै
आइ काल्हिके मने सभके जमानामे भऽ गेलै ने इन्भर्टर तब भोलटेजो कमे रहे छै सबके घरे घरे भऽ गेल छै
आओर आम लीची सब खेने छलहुँं
आम लीची सब लीची तऽ खेलहुँ कीनोक के लेकिन आम अपना फड़ल नहि छै एहि बेेर आम कनी मनी कीने क खेलहुँ हँ लेकिन महँगा बड्ड यऽ एहि बेर दू सए रुपआ मे दैय दू किलो
आओर कटहरसभ
हँ आओर सभ ठीक छी
कटहर सब खेलौं
बर कटहर खेलर जैधी ओतयसँ आयल छली हेन अपना तऽ नहि फड़ल छेलै हन हँ बड़ कटहर खेलहुँं बीस पच्चीस किलो एगो पठेने छलथि हन हमर जयेधी आयल छलखिन तऽ वहे लेने आयल छले तहन खुब खेलों हॅं
के के अहाँके परिवारमे
हमरा परिवार मे यऽ अपन दुनू दियादिनी छथि सीधू फैमिली जूट सुतले छीय अखन हम सब बच्चा सब तीन गों मे लड़की ये पढ़ैए अपन बाहरमे अपन बच्चासभ अपन एतऽ रहै छी खाना ना अपन बनवे छी दुनू प्राणी रहे छै सब फैमिली मिल कऽ
ओ
उम्हर बारिश तारिश सब होइय
नहि ओ पइन नहि होइ छै एम्हर एखन
ह एमहर तऽ होइए पाइन लेकिन काइल्हिसँ नहि भेल हन
आ
तऽ बाहरमे रहै छी तऽ माछ ताँछसब खाइ छी कि नहि
नहि हम माछ ताछ नहि खाइ छियै
ह
नहि हम माला तऽ नहि लेने छियै लेकिन माछसभ नहि खाय छियै बचप पने सँ आ माँ हँ माँओ पप्पासभ माला लेने छथिन
हूँ तहन तऽ राधे राधे छी बेकारे बजलहु गप सप अहाँ लग मे हूंम्म
हमूँ इमहर नहि छियै एखन मम्मी पप्पा लग
सब जे बाइड़ देने छियै
नहि बारने नहि छियै लेकिन तैयो चित परसँ चैल गेल हन छोटेसँ नहि खाइ छियै
ई
हँ
लड्डू गोपाल सब राखने छी
हँ लड्डूओ गोपाल रखने छियै दू गो लड्डू गोपाल ये
ओ आइ काइलमे तऽ सब गड़िए लड्डू गोपाल राखे लागल हन हम सब नहि राखने छी किया तऽ लड्डू गोपाल के बड्ड न होइ छै हेम टेम
हँ हुनका भोग लगब पड़े छै नहाब पड़े छै बच्चा के जेना खयाल रखबै तेना करऽ पड़ै छै लड्डू ओ गोपाल कऽ
हँ राखऽ पड़ै छै एहि से दुआरे म फम ल सब खाली भगवान पूजा पाठ सब खाली करै छी
हमरो सबक लड्डू गोपालके लेल कथ नहि अलगसँ खाना बनब पड़ै छै
हँ रखने छियै तऽ करैए पड़ैत हैत
हँ एखन तऽ हम नहि छियै लेकिन एखन तऽ हम नहि छियै लड्डू गोपालके लगमे हमर मम्मी लगमे छै
तऽ के करै छै छै तऽ लड्डू गोपाल के सबटा
हम एखन तऽ नहि छियै तऽ पप्पाए और माँ करै छथिन एखन तऽ हम नहि छीयै हम एखन आइब गेल छियै ए तऽ पटनामे हम एखन छियै पढ़ै छी इम्हरे एखन एग्जाम चले छै हमर कॉलेज इम्हरे छै पटना मे
हँ हँ
त हम एखन फर्स्ट ईयरमे छियै
पटनामे ओसभ कह अथि इसकुल सब खोलने छथ बच्चा सब बला लिखल हेतै हुनका स्कुल
आँ
के तबै अहाँता छै
की कहलियै हमरो सबके एखन प्रैक्टिकल चलते
र
आ पढ़ाइओ चैले रहल छै हम एखन बी एस सी जुओलॉजीसँ कऽ रहल छियै ग्रेजुएशन एखन फर्स्ट ईयरमे छीयै ओर सोचै छियै जे गवर्मेंट एकग्जामके तैयारी सरकारी नौकरीके लेल करियै ओकरो पढ़ाइ साइडसँ करैत छियै
हूंम्म तऽ कॉलेज मे एडमिशन लऽ लेने छियै
हँ हम एखन जतय पटना मे छियै तऽ हम अपन मामा के बेटी संगे रहे एके संगे एडमिशन लेलियै हम दुनू भाय बहिन तऽ अखन दुनू गोटा के एक परीक्षा चैल रहल छै परीक्षा जखन खतम भऽ जेतै एकैस तारीखके ओकर बाद देखियौ हेतै तऽ मम्मार पप्पा लग चैल जेबै नहि तऽ प्रैक्टिकलके किछो हेतै तऽ रहबै तहन और कनि दिन
ह अच्छा हँ खेती पथारी सब होइए अहाँ सब गाँवमे
हँ होइ छै
अच्छा त अहाँके प्पा सब तऽ रह बाहर मे तऽ खेती पथारी तऽ के देखैत छैथ
हमर छोटका चाचा सब रहै छथिन से देखै छथिन तीन हमर मइयो रहै छै गाेवे तऽ ओहो देखैत रहै छै
हँ म बड़क
हँ तैयो हमर मैयाके रहै छै तऽ हँ हँ हमर मैंया के ओहि सभमे ध्यान रहैत छै लागल हमेशा तऽ जाइत छथिन हमर चाचा ओर हमसभ तऽ
रहै छै ने देखभाल करैके नबका लोकके थोडे त जऽ बुरि गेल तऽ बुर गेल नहि देखैयो ल ह पहिलक रहिते छै सब
हँ उएहाँ तऽ हमर बड़का चाचा ओर हमसभ नहि रहै छीये हमर बड़ बरका चचा सब रहै छथिन दिल्ली मे हम सब हमर मम्मी पपा सब रहे छै बम्बई मे
हँ सुनै छी चाचा घर तर बनेलथ हन
हँ हमर चचा एखने घर बनेलकै हेँ दू एक मंजिल ओर प्लास्टरसभ नहि करेलखिन हे एखन लेकिन ब चल छै और और बनेतन दूगो घर बनेथिन ओर ऊपर मे तहन एक्के बेरमे जे करथिन से करथिन
हूंम्म ह
हमहूँसभ सोचै छियै जे एबै फेर छैट पूजा सबमे गाँव हेतै तऽ
हँ छैठ पूजा तऽ बड्ड भारी कहैत छै ने अपना मैथिलीमे
हँ
अपनासभके बड्ड पैघ मानल जाइ छै छैट पूजा दशमी दीपावली तीन पूजासभ गामे घरमे नीक लागै छै लोक आबैए तऽ बाहरके आदमीसभ
हँ सब परिवार एकजुट होइ छै
मायके पूजा बड्ड पैघ हेइ छियै
हँ
पैन मे हमहूँसभ ठार है छी नहाय खाय छी एक दिना अरबा अरइनि बारै छी खरना करैत छी दु साँझ सहै छी भरदुतिया दिन
हँ
त
हमरो माँके जखन छलै कबुला पाँच सालके माँ आओर पपापाकेँ तऽ कयने छलखिन ओकर बाद छोड़ि देलखिन आब हँ भऽ गेलै आब चच्चा करै छथिन हमर
अच्छा चाचा बाहरेमे करैत छै काज एतऽ नहि करै छैथ
नहि ओना ओ नहि करैत छथिन लेकिन एहिसँ पिछला बेर जे रहए छथि पूजा तऽ आयल छलखिन गाँव ए करै लए।
हँ हँ हँ याद य आयल छै तऽ अहाँसभ एहिबेर आयब छैठ मे
हँ हँ सोचै छियै जे एहबेर आबियै अहाँ से कने दिन एखन गाँंव आयले छलियै मामा के बौआ के उपलेयन छलै ताहिमे लेकिन फेर नहि भेले ओहिमे किछु हादसा भए गेले तऽ नहि भेले ओ प्लेन आबि गेलियै हमसभ फेर सभगोटा आयल छलियै जे जे गाँव सॅं हमर बहिनो सभ आयल छलै हमर तीनटा बहिन छै आ बिन
बच्चा सब भेले ओ बहिन के जे सुने रहौ बियाह भेले से
हँ नहि हमर मॅंझली बहिनक के बुच्ची छै खन एगो ओर छोटकी बहिनके एखन नहि भेलै हँ
अच्छा हँ बड़की बहिनके तऽ बहुते टा बच्चा सब भऽ गेल हेतै पर
हँ बउआ छै एगो चारि सालके एगो बुच्ची छथिन सात साल कऽ
अच्छा
ओहो हमर दुनू बहीन दिल्ली मे रहै छै आओर एगो बहीन रहै छै एतऽ बम्बईए मे बाप सब लग रहे छै
अच्छा अहाँ जाय छियै किने हे भेट घाँट करै लए आब जेनाकि अहाँके अथी हैत रहै रक्षा बंधन हैयत
नहि हमसभ नहि जा पाबै छियै हमसभ रक्षाबन्धनमे एखन दू सालसँ चलि जाइ छियै बाबाधाम तऽ बहीनसभ तऽ रक्षा बन्धामे रक्षाबन्धनमे नहि भेंट होइ छै राखी सब भेज देै छै सब आ बान्हि ले ओहिना बाबा धाम मे रहे छियै वएह दिन हमस जल उठबै छियै
हँ
की कहलियै
पैरे जाइ छियै की बाबा धाम
हँ हँ पैरे जाइ छियै
बड्ड मोन लागै है तऽ